कऽ की करै छी
किछु नय करै छी अहाँ की करै छी
हम मौसमके आनन्द लेबै छिय एतऽ मौसम बड नीक छै
हं लिय आनन्द नीक प आ ब परवल लल सबजी बनेलहु की खेलहु
अहाँके आवाज बड कटैया
अहाँ की बनेलहुँ की खेलहुँ
हम बनेलहुँ दाल चावल आलू के चोखा चिप्स आ चरौड़री छानलहुँ
अच्छा बड नीक और सब ठीक अइछ घर में
हँं सब ठीक छै हम मम्मी सा साथ में खाना खेलहुँं
अच्छा न
अहाँके बुच्ची बुच्चा की करे य
हँ हमर गुच्ची गुच्ची ठीक रहै छै गुच्ची गुच्चा नय कहल जाइ छै बालक के कहल जाइ छै बौआ आऔर लड़की ब दै छै बी
हँ तहाँके पुछी बउआ की करेह
अगुच्ची बौआ अंगुच्ची सुत लै बौआ पढ़ऽ गेल ट्यूशन
इसकूलो चलय छय आहाँके बौआ के
हँ बहु चबै आ छी
अहाँ की करै छलहुँ
आ च कर छय ने
कतहु घूमऽ उमऽ जाइ छी कि नय अहाँ
बारिश न मुम्बइ न बारिश होइ छय चार महिना चारिल महिना तऽ तऽ घ हमन जाइ छी आह
त कतौ घुमा सुतमा के किया ने सोचे छी यहा दिन भर घर मे र के की करे रहे छी च दिन ब
पर घर खाज पत रहै छी ओ छै सप्च ससए रुप स सए सप सात लोक रहै छै ओथिलरा अनुसार चल प छै अपन मिथिलञ्चलके कर छै
केहाँ के सह के घूम में न ले जाइया
कहै छथिन जगह पर हमहु जाइ छी जे हमर कर्तव्य अछि से हमरा कर परत
अहाँके गाँव अहाँके अहाँ के बम्बई न नीक लगेया गाम में रहब चाहे छीये अहाँ
नाए नाए हमरा सब जगह न गाँव में भी निक लागैए और शहर में भी निक लागै
अखन तक अहाँ कतक कतक घूमलू ह कत कत याता कोलौ ह
की कहलहु एखन तऽ अहा कहाँ कहाँ यात्रा केलहुं कोन कोन शहर घूमलों हुं की बस बम्बई आर घूमलों हु
खाटू श्याम मंदिर गेल छी राजस्थान रिंगस म दर्शन कनै छी बाबा क हारे क सहारा
और कतहु नहि गेलू बस एते एते साल मे एते घुमल आहाँ के बियाह के कते साल भेल गेल एखन तक कतौ घूमऽ नहि जाइ छै
ह रहि जाइ छी हमर सबके आर वृन्दावन गेल छी बांके बिहारीबिहारीे दर्शन केने छी
पहिले गेल छी अहाँ वृन्दावन के बाद मे गेलहुं
बियाह क बाद गेल छी
बियाह क बाद कब गेल छी अहाँ वृन्दावन
बियाह बाद नहि क छी बियाह स पहिने
हँ ऐत सेह तऽ हम कहलु आहाँ बियाह से पहिले गेल छी
अहाँके बुच्चा आ गेल
बुच्चा नहि कहल जाइ छै बालक कहल जाइ छै
आ तऽ नहि एतऽ बनारस मे बुच्चा भी कहल जाइ छै तऽ हम हुनका बुच्चा कहबै हम एत के बुच्चा कहल जाय छै
नाए नाए अपन अपन मिथिलांचल ई भाषा नहि छै बुच्चा बालक
नहि एत भी मिथिला अक्षर बुच्चा भी कहै छै अपन ओतह क वह लोग बुच्चा बुच्ची हँ और अहाँके साउस साउ अहाँके साउस अहाँके साउस ठीक छथिन
हँ हमर सउस ठीक छै
यंग छथिन कि बूढ़ छथिन
हमर साउस यंग छै
हु छैथ घूमै छथिन कि घरे मे रहै छथिन दिनभर की चलैया अहाँके परिवार मे
सब ठीक चलैया हमर परिवार में
बस आ घर मे तऽ छोट बच्चा नय छै
आइ छै हमर म ने एक बेर छै छोटब
की नाम छै ओकर बौआ के
रनवी पुर न भी हँ
अच्छा आरुनकर बुच्चा के
प्रिया
अच्छा तऽ एक्के पर नाम छै दुनू के
हँ
आर अहाँ के बुच्ची के नाम की ये
न बुच्चिक नाम वेदिका ब्रन्द तऽ गी गी
एते नाम रखने छै यहाँ
हं अपन बेटी के एते नाम लबै छै
बाजै या अहाँके बेटी
बड बाजइ छै
की की बाजैय
सबटा बात कहत जे पुछबै सब बात
सब मैथिल में कि हिन्दी में
मैथिलीमें भी बाजै छै हिन्दी में भी बाजै छै इंग्लिशमे भी बाजै छै
अच्छा यहां के बौआ केते आवाज आबे या
हं हँ हमर भगना बाबू आल छै दोसर आवाज छै
अच्छा ओनक बुद् भी आयल छै
नय नय बुचि नय आर छी
आओर खाना पीना भऽ गेल की बनेलहुँ अहाँ
आ सबजी
तऽ रोटी नीक लागैया कि चावल
रोटी नीक लागैएा खाइ छी
अहाँके फोन यूज करना जादा पसन्द यऽ
नय पसन्द तऽ नय अइछ
बड वीडियो अहाँ बनाबै छी
हँ वीडियो बनाबै छी
वीडियो बनेनाय नीक लागैया अहाँके
हँ नीक लागैया
सखीसँ हली सब
ओ सब ठीक छै का देना
कबसँ सावन चालू होइए
तीन ऑगस्तस
नइ तीस ज तीस जुलाईसँ आहाँके पते न य सावन तो से चालू होय छय अहा सोमवारी के बात करै छी तऽ सोमवारी के बात नय करू ने पुछल हम कहल सा्रावण कश
हमरा नहि मालूम छले सोमवारी हमरा बुझल छलै तीन अगस्त
तऽ मालूम करल करू गृियानी छी अहाँ कते मालूम नई य की करत रहै छिये पूरा दिन जे अहाँकेँ एते मालूम नहि चलै य
हम साउ ससुर घर मे ननद सबहक
करै छी
सबहक सेवा बारी करै छै अपन मिथिलांचल केँ लिए करै छिये सबक कहना
अहाँकेँ ननद अहाँकेँ ननद अहाँकेँ ननद सब तऽ अपन घर मे रहै य नऽ अहाँ आहाँ कनद सब तऽ अपन घर रहै य नऽ तऽ सब करै
की ननैद प्रेग्नेट छथि एतय रहै छ
आ गेलखिन एतऽ
हँ
कब एलखिन
अब हुनकर धिया पुता है तै लासस्ट हँ हँ हँ हँ
कब एलखिन
हूँ अखन रहइ छथिन तऽ सबहक सेवा बारी सब कऽ देखभाल करना बहुत जरूरी होइ छै नऽ अपन परम्परा यहि छिये नऽ हँ मिथिलाकेँ यहि
पातर भऽ गेलहु अहाँ
हँ यही कल्चर अछि जि हमर माँ माँ पितााजी हमरा चहि सिखा कऽ भेजले क्य पर अपन कर्तव्य से कहियो पीछा नहि हेटऽ कऽ महे अपन कर्तव्य करक चाही अपन मिथिलांचल मे छै बड़का केँ सेवा करू छोट कऽ स्नेह प्यार दुलार दियो
से तऽ से तऽ अहूँकेँ बुझबाक चाही नऽ
हँ हम तऽ बुझिते छियै
नहि हमरा आवाज से बड्ड लड़ाकीन लागै छियै
एहि दुआरे करऽ तऽ पड़ै छै नऽ कर्तब्य तऽ निभाबऽ पड़तै नऽ
से तऽ ठीक छै लेकिन अहाँ हमरा आवाज से अपन बर लड़ााकीन लागै छै जेना झगड़ालु जेहन छिये स्वभाव अहाँकेँ हमरा झगड़ालु जेहन लागे यऽ
नहि नहि हम सब सुतल छी ताही दुआरे
अहाँकेँ आवाज ब बड भारी लागै य
नहि तबियत नहि ठीक अछि तैय दुआरे अवाज
किया अहाँकेँ की भऽ गेल एकटा और बौआ होय वाला छै की तबियत नै ठीक लगै य
तबियत नहि
किया पति अहाँकेँ सेवा नइ करै यऽ